कि यौ, कि हाल चाल छै, सार महोदय?
ठीक छै।
ठीकै ने ओ। ठीक हइ नऽ, नाश्ता पानि भऽ गेलै की?
हँ, भऽ गेलै नाश्ता पानि, अहाँके भऽ गेलै?
भऽ गेलै बेसी। दम लगाकऽ बात नहि करू, भरि दिनमे पाँच छओ बेर बात करबऽ के? एकदम आराम आरामसँ गप करू।
आओर की भऽ रहल छै एखन?
एखन तऽ हम अहाँकेँ नाश्ता कहलहुँ हेँ चूड़ा दही। ओहि पर सँ मिरचाइ मिथिलाक ई भोज।
अहाँकेँ आवाज कटि रहल अछि।
आवाज नहि कटि रहल अइ, हम अहाँके आवाज तऽ आबि रहल अइ। आ अहाँ की करू, तऽ छतपर अहाँ चलि जाउ। छतपर मने सीढ़ीपर चलि जाउ।
आओर ओ कॉलेजके की भेलै काज, यौ?
कॉलेजके काज तऽ हेबे करतै, कनि धैर्य रखियौ न। दिलीप जीसँ हमहुँ बात केलहुँ हँ, बुझलियै। तऽ दिलीप जी कहै छलथि हे जे सत्यम अहाँकेँ जे छै से। शिखर पराग खूब खाय छथि। तऽ एहि चीजपर हुनका कनि कन्ट्रोल करय पड़तनि।
हँ
कऽ तऽ ऑफिसमे जे एन तऽ ऑफिसमे की होइ छै तऽ प्रिन्सिपल? मालूमे रहथिन, रजिस्टर लग रहथिन। ओहिठाम की हेतै तऽ अहाँकेँ रंग बिरंग? आदमी आबै छै ओहिठाम, कनि हिनका जे छै से। दाँत सेहो, दाँत जे लागैत छनि अहाँके। करिया दाँत जकाँ लागै छै ने, एकदम। एहन दाँत अहाँकेँ महिषोके नहि होइ छै। दाँतके तऽ हँ, दाँतके तऽ हालत छै। बात अहाँकेँ केने छलियै, अहाँकेँ पढ़सू। हँ, परसू जे बात कयने छलियै संध्यामे। तऽ कहै छलैथ हेँ जे छै से अहाँके। हमर ध्यान पर अछि, हम सत्यम बाबूकेँ लगेबनि। ओहि लेलए चिन्ता करयवला कोनो गप्प नहि छै। किया ने
आओर, आओर कहिया जाएब?
हम अहाँकेँ काल्हि प्रस्थान करब। कइ लग प्रस्थान करब?
ओ आओर ओम्हर कहिया आयब घरप?
नास्ता पानी की सभ भेलैया?
रोटी रोटी सब्जी
ओ कथी के सब्जी बनल छले हु
आलुआ कटहर
अच्छा कटहर चूड़ा कहियो खयने छियै अहाँ नहि यौ कटहर चूड़ा खा कऽ देखियौ अहाँके दीदी कते कम कैस कऽ बाजै छथि अपनासँ बात करै छियै आ कते जोर से हल्ला करै छथि अहाँके दीदी क कहली य
आ बौआ की क रहल अय
बौआ अहाँके दीदीके कोरामे अछि
ओ
हँ
आओर कीर्तनमेर अहाँके नहि नबाबमे
कीर्तन मे अहाँके मण्डली छै ने तहि दुआरे नहि गेलहुँ
ह ओर आगे किछ हेतै कि नहि
आइ हेतै से तऽ अहाँके दीदिए कहतैत बुझलिए ने
हँ
हँ दीदीए कऽ तैत अहाँके हमरा हिसाबसँ तऽ अहाँके बनभोज कऽ लेबाक चाही
ओ आओर कहिआ आएब आब जायब तऽ
आब देखियौ दुर्गा पूजा मे आयब अखन तऽ नहि आयब दुर्गा पूजा मे जाइ तखन अहाँक जे छै से आयब
ओ
ह दुर्गापूजामे की होइ छै दुर्गा पूजामे की होइ छै बुझलियै ने अहाँके सभसँ भेँट घाँट भऽ जै छै
ह आओर श्यामा माइ मन्दिर गेलहुँ अहाँ कि नहि कहियौ
नहि श्यामा माइ मन्दिर तऽ नहि गेलहुँ हेँ सोच रहल छी जा जाएब जाएब एक दिन
तऽ केहन छै सुनने छियै कि नहि म
हँ हँ श्यामा मंन्दिर अहाँके काफी विख्यात मन्दिर छै दरभंगामे यवर्ट बमे मिर आ
हँ
ओ आ आबाज कटि कटि कऽ अबैया अहाँके यौ कतय छी
हम अहाँके छोड़ सकै छी सात
आओर
आओर आमके भेला कि नहि
हँ अहाँके क किशनभोगमे जे छै से उएह दस टा किशनभोग छल दस मालदह छलै दस द कि गोरबा तऽ गोरबा की कलकै अहाँके